की हाल।
ठीक छै ।
कीसभ करै छी ।
किछो नहि करै छियै बैसल छियै ।
अच्छा खाना- पीना भऽ गेल ।
हँ भऽ गेल ।
आओर कहियौ आओर सभ की करैत छी ।
आओरसभ ठीक छै एखने अयलहुँ हेँ । ज तऽ काज करैत छलहुँ ।
अच्छा कतय काज करै छियै अहाँ ।
गंगंवारमे ।
अच्छा ।
नन्दवारमे काज करै छीिय ओतहिसँ एयलहुँ हेँ ।
हँ ।
एखने एलहुं हं । तेखन -तेखन। केनाइ खेलहु ह । भात -दाल । भात दाल अलू के भुजिया ।
हँ ।
तकर बाद न घेरा भुजिया ।
चलू बहुत नीक । नीक लगैएा अहाँके ।
हँ ।
आमो खाइत छी आम नीक लागैएा ।
हँ -हँ आम जे छै से अहाँके एखन आमक -सीजन छै ने।
हँ से । तऽ छै ।
हू ।
ओर अहाँके कोन आम ज्यादा नीक लागैएा ।
हमरा अहाँके -सपेता ।
अच्छा ।
मालदह जे एकरा कहै छै?
हँ हँ
मालदह नीक लगैया । ओहिमे अहाँके रस नहि ने रस । रस ओते ब रस नहि ने होइ छै?
हँ पनी कनी खटो जेना रहल लेकिन ओ मीठ
ह खट-खट मधूर
हँ चलू आओर सभ बढ़िआँ अछि।
ह आओर सभ बढ़िआँ अइ। आ कहलहुँ जे पढ़ाइ लिखाइ केहन चलि रहल अइ?
पढ़ाइ लिखाइ ठीक चलैए। आब आगाँ सोचै छियै आब की करल जाय।
अच्छा! कोन परीक्षा दऽ केलियैए एखन?
अखन तऽ हम गेल रहौ नीट यूजी के एकग्जाम दै लए। मधुबनी आर के कॉलेज।
अच्छा चलू केहन केहन केहन गेल? केहन गेल एक्जाम?
एग्जाम ते बड़ा निक गेल हे आब देखियो परिणाम की आब बैया।
परिणाम बढ़िआँ आउतै।
एहिसँ पहिलेहो एक बेेर देने रहौ तीन तारीखके तीन मईके तऽ ओहिमे किछु मुसीबत आबि गेल। जैस की पेपर लीक भए गेल।
हँ हँ छैहे छैहे ओ एकर मगा अहाँ चलू कोनो बात नहि छै। सबटा
देखियौ की होइ छै आब सब भगवती के कृपा छै। आओर सभ कहियौ? कत घुमय फिरय ले जाइ छी कि नहि कतहु? ठीक अछि सब। और कहियौ घुमय फिरै ले जाइ छी? देतौ।
हँ जाइ छी आब जेबै मिथिला हाट आइ।
अच्छा मिथिला हाट अहाँकेँ बड्ड नीक लागैया?
ह्म बहुत निक।
गेल छी कि नहि कहियो?
दु बेर तीन बेर गेल छियै, बढ़िया लगै छै, सांझमे बढ़िया लगै छै।
अच्छा, खेनाइ पिनाइ ओत' खेलहुं ने?
हां, ओत खेनाइ पिनाइ त खेलहुंहें, मड़ुआ, मड़ुआ रोटी मारा माछ
त मिथिला के प्रसिद्ध अछि।
हां बड़ा स्वादिष्ट ओतय बनै छै। खेबै त बड़ा आनन्द भेट त
हां हां किए नै हमरो सभके मौका मिलतै जेबै
हां, अहां माछ खाइ छियै से?
नै हमरा त माछ नहि नीक लागैए लेकिन और बहुत चीज सभ हेतै से सभ खा सकैत छियै।
अच्छा, किये, माछ किये छोड़ि देलियै?
हमरा ओके मतलब गन्ध लागय लगैये ताहि दुआरे हमरा नहि नीक लागैये त हम अपन छोड़ि देलियै। सबके सब चीज नीक लागै छै, ककरो ककरो नहियो नीक लागै छै हां, वैहे, नै नै मतलब एकटा टाइम छैले ने जाहिमे हम खुब खाइ छलियै माछ। त हमरा ओहिके गंध लागि गेल त हम छोड़ि देलियै तै दिनसे हमरा मोने भटकै भट टेक गेल, त आब नै नीक लगैये।
कोनो बात नै छै औरो
हां, बहुत चीज छै तै दुआरे।
हुं।
और कहियौ, और कि सब करै छी।
और किछु नै।
और सब बढ़िया घरमे?
ह घरमे सब बढ़िआं छै। मौसम केहन एय?
आइ तऽ बहुत गर्मी अछि। अखन लाइट अछि? काम बचल अछि। इ त बहुत गर्मी अबैये। एस्वेस्टस वला घर छै, पुरा ग कम भ जैये।
ह आ लाइटोमे एखन जे छै से ओतेक वोल्टे ओतेक अथी नहि रहैत छै।
हँ हरदम कटे जाइ छै राति क पैना होइया। मेघ चमकैया त हाव ह हावा आबै ते दुआरे लाइट टो कट जाय या।
हँ से छै।
आओर सब? कहियौ आओर सब ठीक अछि?
हँ आओर सभ सभ बढ़िआँ छै। कृपा भगवानके।
चलू ठीके रहतै भगवती सब
आ सुनलहुँ अहाँके बगलमे ग्रिजेश्वरनाथ मन्दिर एय?
हँ मन्दिर तऽ बहुत नीक अछि। मन्दिर मे बहुत नीक अछि। पूरा एकदम अथि प्लास्टर प्लास्टर भेल छन्हि महादेव के ओते पंडा रहे छै। छथिन। अपने गाँव के। पूजा पाठ भेल। बहुत नीक ओतऽ आउ घूमेय फिरे लए बड नीक लागत एकदम पूरा शान्ति छै खूब पैघ ग्राउंड छै फेर ओतय काली मन मन्दिर अछि। भैरव बाबा के मंन्दिर अछि। हनुमान जी के मंन्दिर अछि और फेर ओतऽ छठ होइऐ सेहो ओतऽ एय पोखर एय। पोखरि के आगाँ मे अथी सब बैन गेलै, घाट सब बैन गेलै।
से छै घाट बैन गेले।
हाँ तै दुआरे नीक लागै छै। कनी और
घाट बनि गेलैए तऽ ह से छै अहाँके स्कुलो ह
हँ ओतऽ विद्यालयो हँ ओतऽ टीचर सब रहे छथिन पढ़बै छथिन। अपन नीक लागै छै, हाँ।
त बड़ा नीक लोक छै।
हाँ से तऽ एछ। आ ओनाह मु हमर गांव में दूटा स्कूल एछ, एकटा मंदिर लग एछ और एकटा हाट एछ तऽ ओते एछ एकटा, ओकरा मतलब पुवाय टोल कहल जाय छै तऽ ओता एछ स्कूल, जे मे हमर घर के एकटा चाची छैथ ओ छथिन टीचर ओय स्कूल मे।
अच्छा, चलु बहुत नीक गप ए। पढ़बै मे तऽ ओन्हियो उन्हुँ उन्हियो पढ़बै मे तऽ बड़ा आनंदित बात छै।
हाँ और ओना हाट पर आएब, हाँ हमर गांव में हाटो लागे या। सु कर अ सोम कै सब्जी सब
ई ते हमरा पता ए जे हाट लगेया अहाँ गाँव में बड़ा नीक भब आ भव्य हा लगै या।
हाँ शुकर और ब्रहस्पेत के लागत, मोन हाएत ते आएब अहूँ घूमे-फिरे लए।
हाट पर नीक दुकान खोलला ए
हाँ हर चीज के दु कान ए, हाँ जे जे चीज के अहाँ के जरूरत पड़ल
ह्म्म रौ रौशन रौशन के का दु कान खोलला हय।
हाँ हाँ सायकल सबके दु कान छैन।
ह्म्म सायकल के दुकान छैन आ अथी डिब्बा सब के छै से अहाँ के सोहो दुकान छैन।
आउ अहूँ एक बेर घुमै लए।
ह आबै छी।
ह ह एखन कतय छीयै अहाँ?
एखन हम एखन हम दरभंगामे छीयै।
अच्छा।
ह
ओतुका मौसम केहेन एछ।
दरभंगा मौसम बहुत खराब लोक जे छै से बाहर नहि निकल बाहर बहुत गर्मी लोक सब बाहर नहि निकल रहल छै धूप के कारण।
हँ से तऽ होयते छै तुरत लू लू लागि जाइ छै।
हँ लू लागि जाइ छै एखन बड़ा दिक्कत छै।
ह एखन गर्मीमे प्याज खाउ जे लूसँ बचब।
एखन निबू खाउ निबू
हँ नीम्बू के शरबत पीबू और ग्लूकोज सब पीबू।
भोर साँझ नीबू खाउ बढ़िआँ रहत। नेवो-पाइन
हँ
करकरा कऽ
आओर कहियौ अहाँके खेनाइ पिनाइ मे कीसभ नीक लागैया?
धूप स बचु। खेनाइ पिनाइ मे अहाँके हमरा तऽ माछ नीक लगैया।
मौसो खाय छी अहाँ?
हम मौसो खाइ छी।
ओर इम्हर ई अंडा मुर्गा सब?
फर नहि करै छियै।
अच्छा चलू कोनो नहि जकरा जे पसन्द आबै छै उएह खाइ छै।
पहिले पहिले हम खाइ छलहुँ दू हजार चौबीससँ दू हजार चौबीस मे सेप सेपटम्बर स हम छोड़ि देलहुँ ओकरा।
अच्छा चलू कोनो बात नहि छै सबके अपन- अपन पसन्द रहै।
आब दू साल होय ब । बला अछिज ।
हँ ।
आब दू साल होयवला एय माछ आ मौस खाय छी। जे पर्याप्त मात्रा पर्याप्त मात्रामे खाइ छियै पर्याप्त मात्रामे खाइ छियै मौस।
माछो-मौस लोक के एकटा अथिये पर नीक लगै छै। ओ हद सजाद नहि ।
छैहे की एक दू पीस खेलहुँ भऽ गेली ।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
एक सए दू पीस हँ छै एखन छै एखन रौशनकेा ओतय काल्हिखना मूड़न छै -भव्य भव हं। भव्य हेतै ओ । तऽ ।
अच्छा उपनयनसवइ छै किी नहि ।
ह उपनयनो छै ।
भोज भात तऽ हयत तहन ।
ह निमंत्रण ओतौ छै अहाँके । देखियौ । अच्छा ।
हँ चलू हेबे ।
समय । समय भेटत तख नहि समय नहि भेटत तऽ नहि जाय ।
हँ होयइते छै आओर हँ समय रहै छै तहने लोक। तो जाय आ पाबै छी नहि तऽ हम कहाँ ह आओर सब कहियौ।
आ गेलहु बरसा उठो बरसा उठो गेलहु भम ।
अच्छा अहाँके भागनो छथि।
हं भाघिनों छैथ ।
अच्छा चलो बहुत खुशी के बात ।
ह अहँके फोटो देखेने रहियै । ओ- ओ जे छै से । ओ जे छै से एकेटा मतलब मोबाइलमे एकेटा देखैत चिन्हैतथिन ओ ललका जे होइ छै ओरा कऽ लै छै ।
यूट्यूब ।
हँ । यूट्यूब । हँ । यूट्यूब- यूट्यूब। यूट्यूब जे छै से ओ खाली देखतै। आ तुरन्त फोन ललका फेँटि देतै।
चलू, कोना नै ब- बच्चा सबके तऽ होयइते छै ।
हँ -हँ ।
आओरसब बताउ, आओरसब ठीक -क अइछ?
हँ औरसभ ठीक अइ। कि बेर लीची फड़ल रहए?
हँ, लीची तऽ बड्ड फड़ल रहए, खूब खेबो केलहुँं। कनि मौसियो सभकेँ देलियनि।
आ कौओसभ खूब खेलक।
हँ, से तऽ अछि। कौआ खूब खेलक। हमरा सबसँ ज्यादा कौए खेलक।
हँ, लोकोसभ खेलक, कौओ खेलक आ ग आ गामो गमाइत आ आ गामो गमाइत गेल आ गामो गमाइत गेल।
लीची गाछे तरमे गाममे नीक लगैत छै। घरमे जे आबि जाएत ने, तऽ ओ सैरे जाइ छै। ताहिसँ नीक, हँ से मत पूछू। पिला दू-तीन ती दिन भऽ गेलै ने, ताहि दुआरे पिल्लू भऽ गेलै। हँ, लेकिन ओ नहि ने नीक लागै छै ताहि दुआरे।
वैह, ओ टेस्ट बढ़ा दै छै पिल्लू बढ़िआंसँ। स्वा स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वादिष्ट भऽ जाइ छै।
हँ, से तऽ छै। आओर कहियौ, आओरसब बढ़िआँ?
हँ, औरसब बढ़िआँ छै। चलू
आ-